हेलो
हेलो
हँ की हाल चाल यै?
हेलो
हँ की हाल चाल? की करै छेलौ हेँ हलो
हेलो बस आवाज जैय
अहाॅं की करै छेलौ हेँ?
हँ आवाज जाइया?
हँ हँ की हॅं आवाज जाइ छौ की कहै छीही? हेलो
हेलो आवाज अबै छौ, की करै छीही?
हँ आवाज तऽ कनि कनि कैट कैट कऽ आबै छौ।
आब जाय छौ ठीक स?
बात कलेबै, की कहली?
हेलो आवाज ठीक सँ जाय छौ, की करै छेलही?
कनी जोर स बाज।
की करै छैलही, अबाज ठीक स जाय छौ।
हेलो।
हेलो।
हांँ बाजीह नऽ। खेलही?
चाचीके तबियत ठीक छैन?
हाँ ठीक छैय। तोहर सबके? हेलो और सब कही? और सब कही खाना-पीना भेलौ?
कथी कहली?
खाना-पीना भेलोअ?
किछ-किछ-किछ बाजे लगे ने रह। हाँ हेलो चाची गोर लागै छी।
हां नीक रहू ठीक छी। छी ना हां ठीक-ठीक अहाँ।
ठीक छी।
अहाँ
तखन कहियौ आइ सोमवारी के ने हय?
हाँ और सब ठीके छैय।
सोमवारी मे की फलहार सब केलों न?
ने ये बौआ हम पाँचो ने करै छी हमरा तऽ एकोटा कयल हैत हमरा तऽ छूट गेल न एकटा करै छी।
अच्छा अन उन खााय छियै आय।
आ हाँ-हाँ ने हम पांचों ने करै छीये आब। एकटा करी। अहाँ केयने छी? हाँ आइ बाबो पूजा ऐय। हाँ नीके केल
हाँ हमहुँ केने छियै हमर माययो के छैय।
हांँ तुलसी। हाँ और सभ ठीके-ठाके। बौआ सब ठीक छैथ?
ने जाइ छियै।
ने कहाँ जाइ छीयै हमर मन पूरा ने ठीक है बस
सनाबे। अखन अहाँके खोज कर रहे जे ने आबै छथिन ने आबे छथिन हमसभ कहे छियै जे हाँ मन
हाँ हमरा बड गैस बन जाइया पता ने की भऽ गेलै किया नी। किछ खायब तऽ गैससँ मरऽ लागब।
चियान जे मन खराब छैय तेय दुआरे ने एखन आबै छथिन। अपपू मामा सब-सब खोज करैत रहेया नेहा मामा सब।
हाँ- हाँ करबे करतै जाइ छलिया न हुँ-हुँ-हुँ और अहाँ के ठीक छी? मा जाइत।
आब त अहाँके राक्षोबन्धन एते।
हाँ तऽ रक्षा हाँ रक्षोबन्धन आब गेल हाँ-हाँ।
रक्षाबंधन में मामा सब गाममे रहै छथिन न।
ह रहै छथिन ओना हम
ने रहै छैय हाँ तऽ हमर माए जाके हमर माँयोके नहिये मामा सब कियो रहै छैन।
ने हमर मां हमरा तऽ अबै छलखिन सब बेर।
तऽ नहिये रहै छै भै
हँ और सब तहन तऽ आइ खाना-पीना स चैन छलौ है
तखन आब अगिला सोममे जेबै ने महादेव मठ
ह कहियौन ने भगवान महादेवके जे मोननिक करतै तऽ किए नै जेबै तऽ सबदिन जाइ छलौ
अहाँक क जेबै
भोर कऽ यै बौआ निन्द टूटल रहैए ओतेक दूर होइत रहैए चलले नै हैत करै तऽ छी हमसब सक्रैतसँ धैर हम एकेटा करै छी यै हमरा चायटा पाँचो नहि करै छियै एके
अपना सबके तऽ अहा सकरैतेसे करै छियै ने
ह ह
आ एम्हर तऽ अथि नितू माँ सब कहलखिन जे हमसब पूरा पूर्णिमा स करै छियै।
हँ तऽ सक्रैत कहिया छलै अच्छा। सक्रैत
ते द्वारे अहाँके पूर्णिमा स सब करे छै अपना सब त संक्राति से करै छियै
ह ह चलू पूर्णिमाके देरी छै सक्रैत भेलए सत्तरह क तऽ पूर्णिम कहिया हेत
सोमवारी
ह
ह आठम दिनसँ हेतै
ओर सब
तखन फ अथि फलहार सब केलौ चाय सब पीलौ
हम तऽ व्रत करिते नै छी
चाय पीलउ
कहै नहि छी हम व्रत नै करै छी एकेटा करै छियै
फलहार कि सब केलियै
फलहार करबे एकेटामे बिचलामे
फलहार केलउ न
नै ये फलहार करबै बिचलामे सोम करबै तहन न
ह कथी केलौ एखन आम तऽ हैत ने अहाँके
हँ तऽ व्रत कहाँ केने
अच्छा तऽ आम ह ह हमहुँ सब केेलिय चिनियाबदाम छलै सेब छलै केरा छलै
अच्छा
केलियै हमहू सब
नीक केलउ
और सब
आर सब ठीक छै।
और सब ठीक छथि माँ सुतल छथि।
हँ सुतल छथि, आहाँ सुतिकऽ उठलहुँ।
हम तऽ परल छलहुँँ हम तऽ एखन भरि दिन पड़ले रहैत छी
ह तऽ की करब, कनि आराम करू, तखन मोन ठीक होयत, तखन तऽ फेर काज करबे कर।
हाँ छै है गेसे बड्ड बनि जाइए पता नहि कोन ई गेसके रोग भऽ गेल, कियैक गेलियै?
गैस बनि जाइय तऽ बेसी चाय नै पीबू
यै बौआ बेसी किया तऽ एक महिनासँ आइ तऽ एको बेर नहि पीलहुँए व आधा कप भोर आधा कप परसाने
हँ तऽ चायके बदला मे आहाका की गरम दूधे पियब न तऽ ओएहसँ अपन चायके अभ्यास भऽ जायत
सेह ने
हँ सेहे करब चाहे पिअब
की करबै चाय तऽ पीबितो नहि छी दोहरा कऽ पता नहि अथी जे भेल से कोन एहन भऽ गेलै पेटमे कियान नहि गेलिए
हँ, गैसके अखन बड़ बीमारी भऽ गेलै, सबके अहाँके गैसे भऽ जाइ छै। अहाँके से छै दाय सब ठीक छथि न
हँ सभ ठीक अइ अहाँके बाबाके मोन खराब भऽ गेल छलए
हँ हँ बाबा के हमर बाबा के ऑपरेशन भेलनि
कथीके
यई पेशाब तेसाब करैत छलखिन हेँ तएहे कनी मौस बढ़ि गेल छलनि
सुनने रहियै जे अहाँ बाबा के मोन खराब भऽ गेलै से हमरा बुझल। छलै कथीके ऑपरेशन भेलनि हँ
ओएहे पेशाब करै छै ने, तेहेमे अहाँके हिनका माउस-ताउस किछो बढ़ि गेल छै।
अच्छा माउस बढ़ि गेल हेतनि ओकरे काटि कऽ हटेने हेतनि सएह न तऽ बाबा छथि कहतऽ मधुबनीमे कि गामपर
नहि बाबा तऽ आब गांवे पर रहै किये मधुबनीमे कहाँ रहै छथिन, आब बुढ़ भेलखिन ने, हँ तऽ आब गामे पर रहै।
तखन अहाँसभके परेशानी
हँ आओर ककरा रह
हँ छैहे जाए जेहमे रहथिन तहीमे ने
हँ, जकरामे रहै छथिन तकरामे करऽ पड़ै छै।
हँ आओर सभ ठीके ठाक अइ तुलसीके तऽ नहि कतहु भेलनि हे, नहि कहा कतहु भेलनि हे। भेलै अच्छा आओर सभ ठीके कतय छी, दलानपर कि आँगनामे?
आँगनामे छियै, आँगनेमे छियै, दलानपर नहि छियै।
अच्छा
अच्छा ताहि दुआरे
आओर हँ आओर सभ ठीके ठाक ऐ आ बौआसभ की करैए
बउवा सब एखन सुइत कऽ उठऽ ले आब ट्यूशन जेत
सुतिकऽ उठलए, आब नास्ता करतऽ, ट्यूशन जायत। हँ छैहे धियापुता छै तऽ ओ की करतै हँ हँ आ बौआ तऽ एतऽ नइ ने रहैया
एगो बुच्चन लै एगो अखिलेश सर लग दऽ देने छै बड़की के अखिलेश सर लग छोट की के बुचन सर लंग।
हं नहि से नहि कहलहुँ हेँ दुनू बहिने ने एतय अइ बौआ नहि ने अइ। हँ हँ ठीक छै। आओर अहाँके तुलसी तऽ ठीके छैथ आ बौआ भाइजी ऐलथि हे कि नहि कहियौ गाम।
हँ आ अथी अ परीक्षा नहि हेतइन ब च्चा के एखऽन
हँ हेतै एखन देरी छै।
अच्छा एखन बन्द भऽ गेलनि डेट आगाँ भऽ गेलनि तऽ नीक भेलनि पढ़नाय लिखनाय मे ठीक भेलनि। समय भऽ गेलैन बेसी।
हँ आओर सभ ठीक ठाक अइ।
आ हा हां
चलू तहन तऽ आइ भोजनमे अहाँ नहि छी।
हँ सएह छै बात। बुझलियै ना एकरा सब के आइ ट्यूशन मे भेज देलियै हैं आब दुनू बहीन ट्यूशन गेलै आइ त इस्कूलो इस्कूल नहि गेलै कहल कै बुधन बाबा के पूजा छियैन तऽ इसकुल अहाँके अहा जे बंद भऽ गेले मास्टर सब आयल छै आ विद्यार्थी अहां के नहि एले
टमे खायब नीकस।
पानि बुनी पड़ै छलै ने ताहि दुआरे विद्यार्थी सब क घुरा देलकै मास्टर आ अपने सब तऽ मास्टर सब चारि बजे रहबे
भोर क परत आ फेर तकर बाद अहांके केहन‌ बढियां रौद उगत आ भोरमे अहाँके पानि ठानि लेत
आ बच्चा सब के की पढ़बै छै यै कहाँ
हँ किछो नहि की पढ़ेतै एकटा बच्चा रहै तहन न हँ एकटा बच्चा रहय तहन ने हूं हूं कथीमे अइ बड़की, बड़की कथीमे अइ? छोटकी कथीमे अइ?
किछो नै मास्टर सब पढ़ैत बच्चा क खाली ओतए स ओत ओत स भरि दिन घुमैत रहै छै बच्चा सब पहिने तऽ कनि पढ़ाइयो होइ छलै आब तऽ पढ़ाइयो नहि होइ छै।
से नहि कहै छी बड़की कुन क्लासमे अइ? ओ नहि छैहे कि आब अपना भरसे पढ़लहुँ तऽ पढ़लहुँ नहि पढ़लहुँ तऽ नहि पढ़लहुँ छैहे हँ आओर सब ठीक
किछो पढैत तढैत
हँ हँ की करतै लोक कतऽ देबे करतै, हँ यै तै ने नहि मोने नहि नीक रहैए तऽ कहाँ जाइ छियै तै नै हँ तकरा लए होइते छै।
रहै छै जे ओ नहि एलखिन ओ नहि एलखिन से बात भऽ जाइ छै आ जे कहियो काल क गेल तऽ तेकरा त लोक ध्यान नहि रखलक
हँ लेटसँ जाइ छियै कि ओतबे भोरे?
जे जाइत रहै छै तकरा लोक ध्यान राखै छै।
हम्म से न कहलुॅं जाइ छियै भोरे कि कनि लेटसँ भोरे जाइ छी अहाँसभ कि लेटसँ
हँ हम सब तऽ जाइ छियै, ओहो जाइछत और सब बच्चा के कनिया सब तऽ डेली जाय छत ओ सब तऽ बड भोरे जेना अहाॅं सब के जाय छले तेनाहे ओ जाय छत।
अच्छा अहाँ सब लेट कऽ जाइ छिय कनि लेटोे के हमरो होइते न लेकिन हमरा तऽ मोने ने बौआ ये एखन नीक रहियै। हां।
अहाँके दुनू दियादनी जाइ छथिन
हम्म-हम्म नीके करै छै ने जेबाके चाही हमरा तऽ मोन दब अइ तइ दुआरे
इ गैस एकटा आफत बन जाइये, गैस ने बने तहन आर हमरा एखन ने किछ होया इ गैस से बड बइन जाइए
गैसके गोलीसभ खाली पेटवला सभ नयि खाइ छियै? हँ, धीरे धीरे आ ठीक भऽ जेत
हँ चलू देखियौ की होइ छै।
हँ धीरे धीरे ठीक भऽ जेतै।
ठीक तऽ हेबे करतै जतेक पेड़ेके छै से पेड़ लेतै ने देहके
हँ से तऽ हेबे करत आ घर सब आब तैयार भऽ गेल न
हँ घर सब तैयर भऽ गेलै एबे नयि करै छी कहियो रंग किछ सब भऽ गेलै।
हँ तखन आब मोटर टोटर लाइग गेलै?
मोटर त हमरा आइ तेरह सालसँ ला